हेलो, हेलो।
कि बौआ कतऽ ठीक छै, ठीक छै, एते देर बाद लए कहै छी
नेट के कनिका प्रॉब्लम छलै ने तैसँ
और कतय छियै
हम तऽ गांधी चौक पर बैठल छियै
अरे देखियौ ने मतलब एगो ऑर्डर अह केने छियै समझलियै मीशो सँ एक ऑर्डर के मतलब बहुते दिन भए गेलै अभी तक नहि एलै ऑर्डर डिलिवरी टाइमिंग दिखाबै छै क अहाँके बारहे तारीख मतलब दस से एग्यारहे तारीख अरे मिषो ऐप जे नहि छै मिषो
दस तारीख तऽ रिटर्न अभि तलिक आयल नै हेलो
अभी तक नहि आय आयलै हंँ
तऽ सुनू नऽ मतलब ओहिके फेरसँ रिटर्न अथी रिटर्न कैंसिल कऽ के फेरसँ रिटर्न मारू तब आबि जायत
फेरसँ रिटर्न मारै पड़त। हम नहि तऽ समझलियै यौ अहाँ मिलू नऽ हमरा कनि देखियौ नऽ अहाँ बहुते मँगाबै छी ने मिषोसँ कपड़ा लत्ता
नहि हम कथी कहै छी मतलब जेना मिषोपर हइ न तऽ ओहिपर कैंसिल कऽ दियौ केन मतलब जे रिजेक्ट क्ट वला हइ न कैंसिल रिएक्सचेंज या कैंसिल तऽ ओहिके कैंसिल कऽ के फेरसँ उ कऽ दियौ जेना कैने रहियै रिटर्न फेरसँ कऽ दियौ तब आबि जायत
पाइ तऽ पाइ जे कटैने छी पाइ कतऽ फिर एतै हमर
पाइ केना कऽ देने छेलि कैश देने छी कि ऑनलाइन
कैश केना देबै यार जब पेमेंट उ एतै तब ने कैश ऑन डिलीवरी थोड़ी छेलै कि मतलब उ जहिया आयतऽ अहाँके तहिया हमरा पाइ भरेके छलै लेकिन एहन वाला नहि उम्मीद केने छलियै हम फोनपे सँ पाइ कटने छै, ऑनलाइन ट्रान्जैक्शन केने छै। तऽ अभि अगर कैंसल करैबू हम तऽ हमर पाइ केना एतै आ कते बजे एतै पाइ मतलब केना की हेतै ओहिसे तऽ हमरा पते नहि छै एना कुछ होतै
नहि नहि सुनू न बतबै छी अहाँ तेना मँगा लेने छी ने प्रोडक्ट अहाँ लंग है नऽ
हूंम्म
तऽ ओहिके कैंसिल वला अभी नहि एलै रहऽ तऽ फेरसँ रिटर्न केना कैंसिल कऽ दियौ ओकर बाद मतलब फेरसँ कैंसिलवला री अथि रिफण्डवला फेरसँ अथी कऽ लियौ आ ओकर बाद फेर किछु दिन ओकर बाद चारि पाँच दिनक बाद अहाँके रिफण्ड आयत रिफण्ड दूओ दिनके बाद आबि सकै है तऽ ओहिके दऽ देबै एक्सचेन्ज लेबै तऽ
छोड़िए देबै तऽ हटाउ बहुते एहिमे हमरा लागइ लफड़ा देखइ छियै दू एक दिन और देखइ छियै हँ तऽ ठीक है ने दू तीन दू तीन दिन देखैत छी कि कैंसल कैलऽ करब। ऑर्डर तऽ हमरा नीक लागल छलै तब ने हम ऑर्डर केने छेलियै आब देखै छियै दिन दू दिन के वेट करै छी अगर नहि आबै छै तऽ आब ओकरा कैंसल करके फिर सँ रीऑर्डर मारब
हँ तऽ ठीक छै तऽ कहलु अ मतलब आओर सभ केना की छै बौआ सभ सब ठीक छै
हँ बौआ उआ तऽ सब ठीके अय ई कनि मनि एम्हर ओम्हर छियै हमहीं कनि छियै यौ कनि एम्हर लागल छियै मतलब हँ
कहलिग की हँ फ्लिपकार्ट पर डाउनलोड अथी मतलब कपड़ा उपड़ा नहि मँगाबै छियै की
अरे हम फ्लिपकार्ट देखियौ हमर जे ई ई कॉमर्सवला जतेक कम्पनी अछि जेना फ्लिपकार्ट भऽ गेलै एमेजोन भऽ गेलै मिन्त्रा भऽ गेलै ई सभमे हमरा सभसे नीक अगर कपड़ा मँग बैक होइ रहै छै तऽ हम मिन्त्रासँ ऑर्डर करै छियै।
अच्छासुनू ने कहलिऐ गऽ लाइट कनेक दियौ ने लैट्रिंग के
लैट्रिंग के लाइट अहाँकेँ लाइट देने अय लेकिन बौल हमरा लगै छै जे भुक भाक करै छै। सुन न सुनू ने तऽ एगो काम करू ने ओहिमे बाल्टीमे पानी भरि कऽ जाउ ने त
याऊ
कतऽ आ कतय छीय अहाँ बाथरूम मे छियै
नै नै नै मतलब छोटे जाइ छैय बाथरूम।
छोटे के कहू बाथरूम जाइ हइ तऽ कनि ई कर लेत अपन कथी कहय हय ओकरा अरे जे अपना सभ अपन गाव मे कथी अपने अपन एरिया गाव देहात मे कहै छैय जेने हाथ ओ तऽ ठीक लेट्रिन धोइ लऽ कथे गा छुआन कर ले। कि कहै छै छछरी छछरारी करे ल कनि ओकरा पानी ले लेत। छोटे।
ठीक ठीक छैय तऽ आब कहली मतलब फिलिप कथी बजल छलै फलिप कथीसँ मँगबे छियै।
हम देखियौ अगर क कपड़ा मगाबे के छैय कपड़ा ब्रांडेड कपड़ा चाही तऽ अहाँ मित्रा से मगाउ मित्रा से एक नम्बर कपड़ा आ छैय आ जूता चप्पल इलेक्ट्रोनिक सामान अगर मगाबेके तब फ्लिपकार्ट से मगाउ आ बकी आब अहाँकेँ के कॉपी किताब एना स्टेशनरी ई सभ नया नया मतलब इ सभ चीज अगर मगाबेके भूक वूक तऽ अमेजोन अमेजोन से मगाओ बाकी वला लोकल प्रोडक्ट रहै छैय हमरा नीक नहि लागे लेकिन तैयो एगो ऑर्डर केने छियै आब देखियौ क हो।
मिशो मह लेलऽ मतलब आयप छैय समझलियै।
ह छैय कनि ओहिमे अहाँकेँ ने मतलब ओते नीक प्रोडक्ट लोकल प्रोडक्ट रहै छैय ओते नीक क्वालिटी नहि मिले छैय अहाँकेँ रेट तऽ अहाँकेँ एकदम कम रेट मे मिले हय लेकिन लेकिन ओहे छैय कि अहाँकेँ क्वालिटी नीक नहि मिलैत छैय।
देखियौ कम कम रेट रेटसँ मतलब नहि रेट कम हइ आ बेसियो रहितै रेट कम तऽ देबे करै छैय लेकिन सामानो कहा दै छैय रेट जका। आ मह मीशोपर महगो लेबै ने तब उएह दे महगो प्रोडक्ट लेबै तब ओ खरापपे देत।
अरे छैतै ल हम मीसो उसो ओते युजे नहि करे छीये। छोट मोट चीज लेलऽ कनि अगर मन भऽ गेलै तऽ लै छी।
हा कि करबै तऽ आब।
तब मतलब केहन मतलब इ ढे भए गेले की अहाँकेँ मतलब कतय छियै अहाँ।
अभी तऽ हनधेरा भ गेल हे
सात बभेज लेने
ह कि करबै सात बाजि गेलै।
चलुन काल्ल एकरा लेके चल छी कनी मधुबनी अर्जुन के।
किनका ले कऽ जेबै अच्छा। इलाज उलाज कराबैके छै कि यौ।
हँ इलाजे कराबे के छैय ओकरा कनि
ह की करबै गाजा उजा पी ले छैय एते कम उमर मे तब इलाज उलाज करा दिऔ छोड़बा दिऔ आ गाँजा उजा।
कहै छी कि मतलब कनि काम मतलब मैच उच कल देखलियै कि नहि मैचके
मैच उूच त हम अभी नहि देखे छियै की कहु हमरा लग टाम ने पूरा बुलै हले से।
हार ले आके के इंडिया बहुते खराब प्रदर्शन करे छैय उधर इंग्लैंड मे नक कटा देने पूरा इंडिया
अच्छा ह सुना सुनली ग तऽ इंडिया नाम घिना देलक कहाँ दो कम समम नहियो देखियौ अपना मे होइत छलै तऽ
इण्डियन फील्ड परर बहुते नीक खेलैत छै अपन इंडियाक के प्लेयर सभ लेकिनब
बाहर जे।
हँ से त कहैत छी सुनू ने अपना खेलमे कह ओ कहत हम छी पावर तू कहत हम छी पावर एगो ई बौआ एगो निकलल छै एगो आँटू झाट भर के छड़ा से मारे छै छक्का प छक्का आब साला जाक तऽ ओतऽ जाके मतलब पूरा बरबादे ओतऽ जाके किछु नहि कऽ रहल है क जे रहे से अपना घरे मे
अ।
फटौजी आ आगा जाके सभ बन्द बोली बुकी सभ बन्द भऽ जाइ छै समझलियै जे रहे छै से घरे मे पावर होइ छै।
ह दिक्कत छै ने यह तऽ नीक बात न छै ने पूरा कन्ट्री के बाद जे दिन भर सुबह शाम जिनक कामे है क्रिकेट खेलके मतलब
आ।
मतलब उनका फेर मकसद है क्रिके लेलन जाने ह कि वहा परफर्मस खराब होइ छै त प्रैक्टिस अहाँ नीक से प्रैक्टिस करब ने
हँ नहि देखू तेना प्रैक्टिस तऽ रोज करै छै लेकिन ओतऽ कम से कम नहियो किुछ हो कमसम कर देबाक चाही इंडियाके जीित देबाक चाही तऽ ना ई सभ देखि एतेक हाल मैच एहन मैचके नाम घिना देलकै आब कि कहू त। हेलो। हेलो, हेलो। हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो
टाइम बहुत हो गया ह तो आठ बजे हमो कामात ह जाय के छै यौ कतू कनि काम मे
त रु कनका रुकि जाउ ने दू मिनट ओ इम्पोर्टेट बात कहैके छलय
बीच मे आवाज अहाँकेँ कट गेल छलै की कोई प्रॉब्लम भऽ गेलै।
छोइड़ देने छलै की करबै
भऽ गेल
कहलियी ग जरना उरनाके व्यवस्था नई लगा देबै कनिका खरीदैके छलै
जरना के तऽ व्यवस्था भ
भऽ जेतै लेकिन उएहे अहाँके खरदेहे पड़त जरना हमर सबके आर तऽ नै अई लेकिन बहुते आदमी छै जरना उरना बेचे छै आहां कहु तऽ कोन्टे्ट कराबी छि हम जरना उरना के
हँ सुनू ने मतलब गैस के छलै ने मामला तऽ गैसके हम इधर ट्रांसफर करा लेली तऽ हम बाहर मे भ गेली तऽ घरे मतलब दिक्कत भऽ जाइ छै गैस के तऽ त लैकऽ लऽ क जड़ने से कनिका काम चला लेैतियै तऽ जड़ने एक दू तीन क्वुंटल कीन लेतिये तऽ भऽ जतै
जइबे करियएगा लो लेट हो जाएगा से कहे छलियै त कोई दिक्कत नहि अहाँके भ जेते जरना नहि थोड़ा काम नहि एहिसी त बोत आठे ह इसी लेने त जााने में क है इसी को लेके निकलिय ने ठीक है तऽ कहू तब कनि हमरा ते काम छले लेकिन लेकिन आब अहीं के चक्कर मे हमब नहि जाइ छियै
कहली ग मतलब किजरना तीन क्विंटल के कते रुपआ तक मे भऽ जेतै अंदाज
देखियो भााय एक एक किलो के अहाँके तीस चालीस रुपआ मे मिले है एक किलो के अगर तीस चालीस है तऽ दस किलो के कते भेलै
दश किलोके यए चारि सए हँ चारि सए भऽ गेलै
तऽ अहाँके एक क्विंटल कते भऽ जेतै चारि हजार
हँ हँ इहे चार हजार नहि नहि चार हजार केना होतै क्विंटलके दस किलो हँ हँ चारि हजार
खराब है की
तीन क्विंटलके बारह हजार भऽ जेतै ने आउ बहुते महगा पड़ि जेतै यौ
बहुते मा अहाँके क्विंटल पता करू कतहु जााके तीन चार हजार क्विंटल मिलबे करै छै
तऽ कहली ह मतलब चारि हजार के क्विंटल जरना भऽ गेल तालब तऽ अढ़ाइ क्विण्टलके भऽ गेलै दस हजार तऽ कहली ह दस हजार हम अहाँके ऑनलाइनट्रासफरऽ देब किनबा देबै
कय ले नया किनबा देबैजब अहाँके चाही तब अहाँ कहू अहाँके हमेशा उपलब्धिल जे अहाँके कथी के लकड़ी चाही केहन जरने चाही की काम है मतलब केहन काम ल जारना चाही हर काम न हमरा सम्पर्क कर सकै छी
अहाँ एतेक महँगा जड़ना कहलियै तऽ हम शीशोएके बुझाइ कने होबै दाम
महंगा कहाँ छै यौ अहाँ गाँंव देखियौ गांव अहाँ अभी गांव के रेट ता अहाँ के लागे कि महंगा मे कह बहुते रेट भागल हे य
कोन जरना के बात केलीयो शीशोक के
जरना ह जरना जामुन के नहिए अहा के जेना शीशो भए गेले आ फिर ई जे आर आबे है कथी शीशा कोन गाछ कहै छै एकरा जे जादा बहुते बिकै छै।
ह तऽ कि करबै कहली क जड़ना उरना पिकप उकप के भाड़ा कऽ के कनकरा किनबा देबै जे पैसा हो से ट्रांसफर करऽ देब तऽ आओर। ठीक छै तऽ रखै छी फोन
ठीक है तऽ हम करा देबै अहाँ कोइ दिक्कत ने है अह एक बार हमरा करिय कर
तऽ हेलो कहली आर सभ ठीक छै ने
कि
आओर सभ